हँ
हँ
की हाल चाल
हँ सब नीक छै दीदी अहाँ कहू अहाँ के की हाल चाल छै
हमरो सब ठीक छै
अ बड दिन भऽ गेल अहाँसे गप करल
हँ इएहे सब फोन लए
अ नट नीक केलौं जेना खान पियन भए गेल अहाँके
हँ होय गेलै
ओ की बनलै रहै आज भोजनमे
आज छोला भाटोरा बने य एकादशी ने रहै तऽ चावल नै खायके चाही
अ हमे तऽ नाहि सकै छियै दीदी एते नियम करै अहाँ भी मानै छियै
हँ मम्मी बतैले रहथिन जब अलियै तभिए से एकादशी के चावल नय खायल जाइ छै
ओ
तब जानलियऐ कि ओ अच्छा त ना उएह बतेलखिन नै तऽ याद रहै छै कि एकादशी छै तऽ नै भात पकबै छै भात आ बैगन के सब्जी ई सब नै बनबैला त याद नै छै तऽ नै बनाबै छी चाहे रोटी बना चाहे कुछो ओय के बाद लैकन कहलकै कि छोला भटूरा बना दियै मम्मी ठीक छै बनाय देबो
आँ
त छोले भटूरा बनाय देेलीयै
ए फु दीदी तऽ भटूरा मे जेना दहि से मैदान के गुनै
हँ हँ कोइ कोइ आलुओ से करै है हम कोइ दहियो से करै छै त हम दहीज करै छी हँ कितना आदमी आलू उबालि लेलक आलू उबाल क ओकरे मे साएन देले छै हम नहि आलू देख स करै छी जेम दइए द करै छी दही दही दे दे हँ दही थोड़ा सा सू सूजी भी डालि दै छीयै अई मे थोड़ा सा मुंम दै के सानि केऽ छोड़ि देलौं कपड़ा से ढाएक क आ देर तक हँ दू घंटा एक घंटा पहिले इस कर के झाप राखि दै छिय अपन छोला बनायके हँ समय चाही ने फूलै के लिए हँ सुजिये तनीक अथी होइ गेल आ तनि दहियो मे तनि अथि होय जयतै झाएक के राख देलौं कपड़ा से भींगा के कपड़ा अच्छा से झाएक दे ह तब तक छोला उला बनेलहुँ जैसे जैसे अपना खाय छी अपना बनाय ले गेलो दूधू गध देले गेल एकादशी नय बनबैके चाही लेकिन ध्यान दैके चाही कलेंडर ठाकुर प्रसाद ओन्ने नय चलै छै
चलै छै फूआ अथी दीदी तऽ देखो हमरा जे सास भी मना करैत छथिन मम्मयो मन करैत छथिन आ जेना हमरा आर के की कहो दिन मे याद रहत आ फेर कनिक दे बाद बिसरा जाइ छियै आर हँ आरो हमे ने तनिक हमरा आर से जते नियम होवे छै दीदी ओतै हम
नाय तऽ मोबाइलोमे तऽ आबैत छै
हँ जेना आबै त छय एगो तटा खाली बाल उल नहि धोबै छियै
आ फिर भात उत तो बन बनाइे लेबे छियै आज तो की कहू हमे हमे तऽ आज मासो बना लेलेे छियै
ध्यान दैके चाही महिना मे दू बार आबै छै देखैके चाही जब कैलेंडर छ होेबे करै तऽ तनि ध्यानो दैके चाही ध्यान देबी सब हो जतौ ध्यान देबी ते ने अगला बार स ध्यान दे हँ दूगो होबे करछे हँ बोल
अजा जाने छियै कले हमे देखो ने अ दिनो में नाश्ता मे आ धुसके बना देलो जेना धुसको तऽ चावले केना बनै छै तऽ
धुसखा कैसे बनबै छी ही
ए फुआ धुसका म की करे के छै देखो जेना अगर दू गिलास अरवा चावल लेे छियै अहाँ तो दू गिलास अरवा चावल मे एक गिलास चना के दाल मिला क फूले दे दो
अच्छा
ओ अरबाद ओकरा नीक स जब फुल जात रात भेर म त भिनसरे उठ क खूब नीकसँ ओकरा पथार लेब छान लेब आ ओकर बाद पीस लेब महीसँ गाढ़े जैसन हँ जदे पातर नइ करयके छै अ गाढ़े नियर पीस लेब
जैसे पुआ घोल बनबै छै
पुआ के घोल हँ कनिक गाढ़ा रहे छै पुआ के घोल जैसन ही हँ कनिक गाढ़
अच्छा
आ ओर बाद ओकरामे चुटकी भ हींग दे देब आर कनिक अजवइन दे देब आ फिर अपना नून दे क ह घोल मे आ नून दे देब आ कनिक हल्दी दे देब की पीयर पीयर लगे ओ देखय मे आ ओर बाद। खूब नीक से फेट के आ फेर अपन काढ़ामे तेल ड कऽ सरसों तेल डाल के ऐसे तो नून वाला चीज सरसों के तेल मे और नीक स्वाद बताबे छै नऽ पकौड़ी छानलो चाहे ने धूसका छानलो आर बाद फिर गोल। गोले अहाँ छान लेब आ जेना चना केँ दाल। डालब नऽ बेसी कऽ केँ तऽ धुसका नऽ ठण्डा ई केँ बाद भी कड़ा ना होए हबअ हई
अच्छऽ
हँ आ जे चावल ज्यदे पड़ जाय तऽ दाल कम पड़त न। तऽ फिर वही धुसका ब ठण्डा हो कऽ आ कड़ा हो जाइ छै। गरम गरम मे तऽ नीक लागत लेकिन ठंडा होबे केँ बाद कड़ हो जाइ छैय।
हँ सब्जी कथी जड़े खइते।
आ ओकरा सब्जीमे अहाँ जे बना लेब चना केँ झोर। चना केँ सब्जी आ चाहे आलू केँ झोर बड्ड नीक लगै छै। हमे तऽ की कैलो नऽ आज अ पछफोरन सँ सुखा मि चा खाली दो केँ आ प्याज आ लहसुन कूट काट केँ आ छौका लगा देलहुँ आ ओ आर बाद ओकरामे कनिक जे अथी मिक्स मसाला आ कनिक धनिया पाउडर आ हल्दी आ मिर्ची पाउडर दऽ केँ भूज लेलहुँ आ टमाटर डाल देलहुँ दू तीन टा
हुँ
काट काट कऽ त ओहो गल गेल आ ओ अर बाद फिर ओकरा आर मे सिझावल आलू रखले छलियै ओकरा रे तनिक छोट छोट काट कऽ मीस कऽ आ डाल देलो आ दू चार बार ए एमनी चला कऽ आ फिर ओकरा अरमे पानि धऽ देलहुँ तऽ ओकरा से खूब गाढ़ा भऽ गेल जे चुराएल आलू छलै तेकर से खूब गाढ़ा भऽ गेल झोर आ खोला केँ ड का केँ आ कसूरी मेथी ऊपरा अर से दऽ केँ आ एक चम्मच घी डाल देलो आ ओ अर बाद फिर अपना ढक कऽ जैस जेहन जेहन सिझ गेल मने डबक गेल फिर अपना गैस बन्द कर देेलो आ गरम गरम धूसका साथ बड्ड नीक लगै छै
अच्छऽ कभी भी बनैयबै नय बनेलियै
ओ नऽ बनेथिन नऽ फुआ अथी दीदी बड़ नीक लगेय छै
हमरा आर केँ तऽ खूब पसन्द पड़ै छै घुसका हँ बहुत लगताे उड़दो दाल देवे छै उड़द दाल कमो देब नऽ तो उ तो खूब नीक से फुलै छै एकदम स्पंजी बनै छै हँ हँ हँ सॉफ्ट होबे केँ लिए
अचछा दू गिलास चावल आ एक गिलास चना आधा गिलास उड़ीद आधा ओकर
खूब नीक स्वाद होएत फूलल फूलल एकदम बनै छै हमे तऽ उरीद नय डालै छियै नऽ कि हमरा आर केँ दर्द बथा बढ़ै जाइ छै जेहन हँ उरीद खायब नऽ
डालब नइ डालब हमरो दर्द रहे य पैर अर मऽ घूठी उठी मे दर्द रहै छै
ओ नहि तऽ नहि अहाँ नऽ डालब चने दाल के खाली बना देब एक मुठ्ठा चना दाल बेस डाल देब ने तऽ सॉफ्ट हो जाइ
ओ चना दल निरोग होबे है
हँ हँ आइ उरीद से नऽ सु बतराहा बतराहा छै और जेना कहो ने कि मरल बीमारी उखड़ जाइ छै
हँ
इडली उडली जे बाल बुतरू बनबे लागी तंग करै छथिन ने आ जे बना देब इटली ओकर बिहान भेल तो हमरा आर के एते कमर में दरद आ गोड़ में दरद क की कहब अहा के हम
ओकरामे उरिदि दालि जरूरिे रहै छै
हँ ओ बिना उरीद के बनबे नहि करै छै आ आ हमर पैघ बेटी जे छथिन ओकरा आरके खूब पसन्द छै खूब ओ नीक से खाइ छथिन तऽ कखनहु कखनोहु बोलै छै कि मम्मी बना दौ नऽ तऽ बना दै छियै तो दिन भर उ दिन दिनो भर इटलियए खा
खााय तऽ रहै छै अहाँ रहबे करै छै इटली हमहुूँ बनबै छियै बाकि ह लेकिन खाायमे तऽ ठीके रहै छै बिना तेल मसालाक के रहै छै ठीक चीज हइ शरीरके लेकिन दलिया मेन बात हइ
हँ जे उरीद हँ नहि तऽ ओकरा लगी की करबो नऽ करबो नऽ फुआ जेना उरीदके दालि फूल देबै छियै ने अहाँ तऽ ओकरामे आधा चम्मच ओहि मेथी डाल देब
अच्छा अच्छा
फूल लए संग ओकरारसँ ने ओकर ब न न नहि ओकर बातर कटैत खातिर
अच्छा ठीक
हँ उरीीद कऽ दाल के बातर कटे के मने ओकर जे खराब गुण छै ओकरा कम करै छै मेथी
ओ
आ सङ्गे सङ्गे फूल जाइत तऽ अपना पीसा जायइत ज्यादा नऽ आधा चम्मच
हमहुँ बनबै छीियै बदाम कऽ चटनी जोड़े बना दै छीियै
हँ अच्छा ने एगो अहाँके हम चटनी बनाबे के बिध बताउ
हँ बताउ
दीदी फुआ बोलै छियै देखो नऽ हमरा आरके फुआ के मोन पड़ै छै बार बार देखो दीदी जेना हमे एगो टमा चटनी बनाबै छियै
अच्छा
अ टमाटर काट लेब प्याज काट लेब दूटा टमाटर एकटा प्याज आ दू तीनटा ओकरामे सुूखल मरीच डालके दऽ के आ पानी एक कटोरी दऽ देब आ गैस पे चढ़ा देब ठीक छै आ जेहन जेहन ओकर पानी सुखैत जाय तऽ तनिक जब पानी बचत ने तऽ ओ आर बाद फेर ओकरा आरके ठण्डा कऽ के आ मिक्सीमे चटनीीके पीस लेब आ ओकरा आरमे मने सीझे घड़ी ओकरा मे भूल देखो बिसरा गेलहु जेना दू चारि कली लहसुनो डालते मरीच संगे संगे हँ डालके
प्याज एगो दूगो टमाटर आ ओकरा मे गोल की ये ने
ने ने गोलकी नहि लाल सुखल मरीच
सुखल मरीच
ओकरा से नीक रंग आबे छै आ तनिक चटकगर लगे छै देख खेम आ ओकरा आरमे दू चारि कली लहसुनके डाल देब आ जब सीझ जायत ने पानि कनिक बचत त ओकरा बाद ठंडा क के ओकरा मिक्सी मे पीस लेब आ ओ पीसै के बाद ओकरामे निमक आ सरिसोके तेल दू चम्मच डालि देब बड नीक लगैत छै जेना मोमो के चटनी नियर लगैत छै खा मे हँ
ठीक छै
इडली में खा ला छिलका उलका मे
त ओकरा गढ़े ने देखतै पानि उनि त ऊपर सँ फेर नहि देतै कि पतला करै लै
नहि नहि ओ गाढ़े रहतै ओ अहाँ के अहाँ पे छै कि अहाँ जेना अगर पतला पसन्द छै त पतला करलू आ जेना अगर गाढा आ नीक लगत दालो भात पे बहुत लोक खाइ छै त ओकरा मे गाढ़े चटनी नीक लागत
अच्छा
ठीक
अ आ
ए दीदी अ देखू ने मालिक हमरा आरके आवाज दै छथिन त हमे त कनिक देरीमे अहाँ सँ गप्प करी
ठीक
चलू ठीक छै दीदी
ठीक छै देखलियौ ठीक छै ठीक छै